गुड इवनिंग।
हा गुड इवनिंग। हा। ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो?
मां बि बढ़िया आहियां।
हा। छा पिया कयो वेठा?
बसि हाणे फोनूं करण स्टार्ट कयूं आराम करे। ॻाल्हाइण चालू कयो।
हम्म। ब्यो रोटी वोटी खाई वरतऊ?
हा। असांजो ॾींहुं थोड़ो जल्दी हलंदो आ।
अच्छा। जल्दी खाईंदा आहियो तव्हां?
हा
हां असां हाणे फ्री थिया आहियूं अञा हा हा हाणे ई फ्री थियासीं असां बि
अच्छा लंच खाधी?
हा हा खाई वरिती न
छा ठाहियव संडे स्पेशल?
संडे स्पेशल दाल बाफला।
ह ॿारनि खे वरी हा पसंदि आ ॿारनि खे त वरी उएई ठाहिया दाल बाफला ही ठाहिया
अच्छा हैवी बि हूंदा आहिनि न उए
हा पर गर्मी में वणंदा त न आहिनि पर हाणे ॿारनि खे इच्छा हुई त ॿारनि जे करे ठाहिणो ई पइंदो आ
हा सही आ
हा बाक़ी त गर्मी में त हैवी लॻंदा आहिनि
हा उहे ई हैवी हूंदा आहिनि खाइण में उहे थोड़ा
मिणई ॿारनि जे करे त ठाहिणो त पए थो न कॾहिं चवंदा मम्मी छोला भटूरा ठाहियो कॾहिं पाव भाॼी मिडइ हलंदो रहंदो आह
अच्छा बढिया आहे न
हा
पोइ वैराइटी ठाहिदा रहंदा आहियो ॿारनि जे करे
हा माखे वरी घर जो ई सुठो लॻंदो आहे ॿाहिरो जी पसंदि नथी अचे सब्जियूं बि ॿाहिरां जी सुठियूं नथियूं लॻनि पिययूं ॿारनि जा ॿार घुराईंदा आहिनि पर हाणे जॾहिं घुराईंदा तॾहिं खाइणी पवंदी आह
हूं सभु ॼणा अगरि सभु मां घणनि ई लेडीस सां ॻाल्हायो आहे सभिनी जी इहा ई सोच आहे ॿाहिरियो न खाइणु घुरिजे
हा ॿाहिरो जो घर में ॾिसो पाण केॾी साफ़ सफ सफाई सां ठाहींदा आहियूं किचन में बि कमु कंदा आहियूं ॿाहिरों जो त वई मिडई त हले थो पियो दुनिया खाए थी त बस ॿारनि खे वणे बि ॿाहिरां जो थो न ॿाहिरां जो खाधो वणे न थो पए
पर अॼु ॿाहिरियों फूड हले बि किॾो थो पियो
ॾाढो ॾाढो इहो जंक फफ़ूड त ॿारनि खे ॾाढो थो वणे पियो बसि रोटी ई न खपे घरि जी असांजो गुटु आहे उहो बि मतिलबु मतलब घर में काई बि सब्जी नथो खाए जेको बि सब्जी ठाहियूं त चइंदो मैं नहीं खाऊंगा ॿाहिरों जो इहे पिज़ा खपेसि बर्गर खपेसि बसि इ ॿाहिरां जा
पर इहे उनजे हेल्थ लाइ हामफुल ऐं नुक़सानु कंदस अघते हली करे
नुक़सानु नुक़सान त करनि था न पोइ ॿार सम्झनि किथे था नथा सम्झनि न
वारनि ते चमड़ीअ ते
हा सभु सभु हा पहिरियों वरी तो कुछ कुछ खाईंदो हो, सब्जियूं हाणे त बिल्कुलु नथो खाए पियो। उहोई रोज़ डांट खाराईंदोव न। हा, हुनजी मम्मी डांटीदी तस भई न सुठी ॻाल्हि नाहे, तूं हिकु बि सब्जी नथो खाएं पियो सही नाहे, सेहत जे मथां ॾाढो ख़राबु थींदुइ शरीर तुंजो,
ख़राबु थींदो आ, ऐं सम्झो जवान ॿारनि खे पिंपल्स ईंदा आहिनि, वार छणिजंदा तनि न। जॾहिं हू डॉक्टरनि वट वेंदा आहिनि, चमड़ीअ जे डॉक्टर सिधो इहो सवाल कंदा तव छा ॿाहिरियों खाईंदा आहियो जं
हा- हा- हा, सही आ न डॉक्टर त पुछंदाए न।
हा, ऐं पहिरीं इहो बंदि कराईंदा तव। छो जो इहो असां जे ॿारनि ते ऐं असांजे चमड़ीअ ते ॾाढो असरु कंदो आ इहो।
हा, असर त करनि ता न जंक फूड सुठो थोड़ी आ खाइणु। बे घर में बि मैगी बनाओ मैगी खाऊंगा। मैगी ठाहे -ठाहे खाराईंदा -खाईंदा, मंचुरियन खपे।
उहो घर में ई ठाहिण उहो हले ॿी काई सुठी ॻाल्हि आ, ई ॿाहिरियों उनमें त ॾाढा केमिकल्स विझंदा आहिनि, अजीनो मोट टो विझंदाइन न उहो ॾाढो नुक़सानु कंदो आ, शरीर खे।
हा, नुक़सानु कंद
ॿियो तव्हांजूं हॉबीस कहिड़ियूं आहिनि, शौंक़ कहिड़ा तव?
शौक़ु त मुंजा आहिनि बसि रोटी ठाहिण आ, सुठी रोटी ठाहियां ॿारनि खे खारायां, और सुठा गाना ॿुधदी आहियां, टीवी ॾिसदी आहियां।
अच्छा म्यूज़िक
हा, म्यूज़िक में हा-हा,
पुराने ज़माने जा सॉंग्स वणंदा इन, लेकिन त हाणे लेटेस्ट थया।
ॾाढा -ॾाढा, हिन ज़माने जा न वणंदा इन, पुराणा ई गाना वणंदा इन माखे।
हा सच में उहे वधीक मीनिंग फुल है न अब।
हा हा ॾाढो, हुनजे मो कुछ त माइनो आहे, गाना ॿुधदा इन ता इन, त ॾिसु केॾा सुठा लॻदा। ऐ पिक्चर बि ॾिसऊं ता त पुराणियूं पिक्चरां तियूं वणन, हाणे जूं पिक्चरां त बिल्कुल बी नथियूं वणन।
सही चयव हिकदम।
हा
हाणे के ख़ाली पिक्चर्स में बस नफ़रत, गुस्सो, झगड़ा इहे ई ॾेखारींदा इन।
पो ॿ ॾिसो न पो, उयेई ॿार बि त सिखनि ता न उयेइ उओ। ॿारनि जे मथां असर तो पए न, हुननि ॻाल्हियुनि जो।
ॾाढो- ॾाढो बुरो अस सबु थींदो हो, पो उनन खे हुननि खे लॻंदो आ, इह ई ज़िंदगी आ।
ज़िंदगी आ सही आ न ॿा अजकल जा ॿार वरी पो। सम्झन बि नथा भई सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके उहे खणऊं। अऊं निगेटिव ॻाल्हियुन खे असां न खणऊं।
फोन जो खबर तव केॾो नेगेटिव असर तो थे हुन्हनि जी जेिन- ज़िंदगियुनि ते मतिलबु हो उन्हनि जी लॻंदो आ इहा ई ज़िंदगी आ पो पंहिंजे ज़िंदगीअ में बि उअईं हलंदाइन वरी।
हा अऊं अजकल त ॿारनि जी सोच ई अलग आ, जीअं असांजी सोच आ ऊंअं बा ॿारन जी सोच नाहें न।
त उहे हिनन ख़राबु कई आहे न हिनन जी सोच खे टी वी मोबाइल।
टीवी मोबाइल सॼो ॾींहुं ईंअईं था ॾिस ॿार फोन छॾन ई नथा पिया सॼो ॾींहुं फोनन में लॻा पिया आ ध्यानु ई नथनि भई, पढ़ाई जे लाइ बि चओ, भई मोबाइल छॾियो पढ़ाई कयो पंहिंजी।
उहोई त अॼु ईहोई थींदो आ। हा मोबाइल बि ज़रूरी आ उन जा बि फ़ाइदा आहिनि पंहिंजे लेखे त नु
फायदा हा फ़ाइदा त आहिनि ई सही न पर उहो वरी ॿार सम्झनि न हुन ॻाल्हि खे।
त असां वॾा आहियूं, त उहोई त सम्झाइणों आ न। उननि खे हिक लिमिट ॾियणी आ हेतरो टाइम तहांखे खणणों आ मोबाइल इन खां वधीक न। ॿाहिरि किथे घुमण था वञन, त उहो बि माउ पीउ खे न उन्हनि जी लिमिट सेट करणु घुरजे, तोखे साढी़ अठे नवें ताईं घर अचणु घुरजे
हा आ
हिन खां वधीक लेट न
हूं ऊं ऊं
त इहो माउ पीउ जो ई कम आ वॾा वॾा उहे ई आहिनि न।
हूं हूं
इसपीरंस उहे ई अइन
हा आ सम्झाईंदो त आहे ई माण्हूं। कोशिशि त पूरी कंदो आ, पर हाणें ॿार आहिन, जॾी वरी ॿुधनि।
उहो ई इहो ई इशू आ न, त ॿुधण जे लाइ हुनननि खे असांखे तईयार करणो पवंदो आ उन्हनि जे मन खे बि।
हूं ऊं ऊं उहोई
कहिड़ा ॻाना ॿुधंदा आहियो, तव्हां?
हा पुराणा ई गाना। हा हा-हा सभु सभिनी जा वणंदा आहिनि मांखे। सभिनी जा सुठा लॻंदा आहिनि, लता जा त ख़ासि तौर सां वणंदा आहिनि मांखे।
अच्छा लता जा त
हा लता जा, आशा जा हा, हुननि जा त ॾाढा वणंदा आहिनि।
अॼुकल्ह इंडियन आइडल में बि जेको हलंदो आ उ हुन में बि त गाईंदा ई ॾिसो इहे पुराणा सॉंग्स तव।
हा त हा-हा ॾिसदी आहियां मां। हिकु बि एपिसोड मिक्स न कंदी आ मां। मिस थी वेंदो आ त पोइ ॾिसदी आया वापसि हुनखे। कल्ह मुंहिंजी गुड़िया आई, हिकु बजे आई, राति जो ॾहें वॻे वई त मां ॾिसी न सघियमि, कल सेटरडे हुयो न त ॾिसी न सघियमि। हाणे अॼु रिपीट में ईंदो शायदि, साढी छह बॼे ईंदो, त उहो ॾिसंदमि। कल्ह जो प्रोग्राम साढी छह वॻे चालू थींदो उहो ॾिसंद, वरी अठे वॻे वरी अ ॾिसो देखाइंदा।
हा! अॼु जो लाइफ फोन पर सिंगर्स बि केॾा सुठा आहिनि न। केॾो
ॾाढा, ॾाढा, ॾाढा बढ़िया मस।
ऐं सॉन्ग्स बि ॾिसो पुराणा ई पिया ॻाइनि कल व पो रफ़ीअ जो गायो कैं। अॼु ॾिसंदव तव्हां। त कल् बि ॾाढा पुराणा सॉन्ग्स ही गायऊं।
पल शायदु जितेंद्र आयो श शत्रुघ्न फिर न आये शायदि, हा अऊं जितेंद्र ॿई आया।
उहो मां न ॾिठो, मां थोरो ई ॾिठो, एॾो न ॾिठो लेकिन मुंखे वण्या उनन जा सॉंग्स।
हा। पुराणा त सुठा लॻदा इनि ॾाढा।
ऐं मतलब लॻंदो आ उनन में कुछ मतलब आ म्यु़जि़ ज़ेका सुठे नमूने सं हलंदा इन। अॼु जी म्यूज़िक बि केॾी गोड़ वारी
न-न-न-न कोई माइनो ई नाए। ॻानन जो, उटपटांंग ॻाना इन ॾाढा।
इन करे हाणे हो रीमिक्स कंदा इन, पुराणनि ॻाननि खे नवन सां।
नवन सां हा, हा करन ता न, करन ता।
कैसां ॻाईंदा इनि।
हिम ॿियो तहां, तहां बि ॾिसदा हूंदव न टी-वी।
मां ॾिसंदी आयां एॾो न, थोरो ई ॻाना इहे सॉन्ग्स। वणंदा इनि मुखे इंडियन- आइडल, ते कॾहिं कॾहिं ॾिसंदी आयां। त पहिरुं हरु भरु रेग्युलर न ॾिसंदी आयां। भाई मिस थी यो त, ॾिसणो ई आ। घर में हलाईंदा इनि त आवाज़ वेंन ईंदो ई आ।
हा। मां बि ॿया प्रोग्राम न ॾिसदी आं सीरियल वगैर न ॾिसदी आ मां।
हिम।
बाक़ी हाणे हे ॾिस्दी आयां, श सैटरडे- संडे ॿ ॾींहं ॾिस्दी आयां।
अच्छा! ॿियो संडे ॾींहुं ॿाहिरि किथे न वेंदा आहियो। घुमण?
हा वेंदा आहियूं, वेंदा आहियूं। ॿाहिरि बि वेंदा आहियूं पर ईअं हर संडे कोई फ़िक्स नाहे।
अच्छा।
हा।
कॾहिं -कॾहिं
कॾी -कॾी हा
अच्छा। ॿियो कोई शौक जो
हा- हा ॿियो बि तहांजे घर में केर -केर आ ॿियो?
असांजे घर में बि बसि जीअं हूंदा इनि सब तीअं आ मम्मी -डैडी, भाउ- भेण।
अच्छा।
ॿियो मुंजो मुखे बि सेयर गाना ॿुधणु वणंदा इनि। कुकिंग त हर लेडी ती करेे। कुकिंग त हर लेडीज़ कंदी आ।
हा- हा अंउं करणि बि खपे, करणि बि खपे अॼुकल्ह जे छोकिरियुन खे त कुकिंग मतिलबु घटि पसंदि आ।
हा।
माहौल ई अहिड़ो आ, भइ ॿाहिरां वठी घुरायो ऑनलाइन घुरायो, सब्जी घुराई अंउं खाई वरतो
लेकिन पो वरी उन्हनि खे ई तकलीफ़ ती थिए, अॻिते हली करे।
हा।
फ़र्क तो पए न हुननि जे लाइफ में, अॻिते हली करे। त सिखजे त वधीक सही आ
हम्म मां त चवंद, हा- हा ठीक आ ठीक हा। हा- हा ठीक आ ठीक, हा ठीक आ